देख अ च जबाब द देख सी करता है क नहि करता
इसके आगे बोलते कभी चीज
सम्मी की करऽ
हेलौ बोलियै आहां
आहाँ केहन छी
बढ़िए छियै अपन बतैयै अहाँ
हमहुँ बढ़े छियै अपने कहाँसँ बजै छीयै
हम बरौनीसँ बोलै छियै
अहाँ की करै हियै
हमे कुछु ने अभी हम दसमा पास होलियै ने एगरवा मे एडमिशन लेलियै हन
आर कुछ नहि करैय
नहि आर कुछ नहि इहै ऐप मे हमहुँ जुड़ल छियै
आँहा कलियै काम
एगो काम भेल फोन करयवला
एगो अभी ट्रान्सक्रिप्शन तासकार छिय
ओ देखै छै कते सालमे पूरा होइ छै
किएऽ कि भेल
इ हमे करले जा रहलियै हन इ इमे टास्क हमरा मिलले जा रहले ह मिलले ले जा रहे है।
आँहा कय भाय बहिन छीयय? हमे दू भाय आ दू बहिन एगो साफे भा गेल छै
हमरा अहाँ जे देब हम गाय नियन खाय लेब हमर कोइ दिमा्ड नहि छै
खूब बढ़िआ बात छै आँहा आबै छी